ओ
की की हाल छै
बढ़िया अपन कहियौ
ठीक छै लाइट सब आइब गेलै की
हँ एलै
बड़ देर तै आइ लाइट कटल रहलो नय
हुँ तीन बजे सँ छ साढ़े छ सात बजे लाईट एलै हन
ओ भोज खाइ लऽ गेल छलहीन
हुँ एखने एलहुँ
केहेन रहलै भोज
बहुत सुन्दर
बढ़िया भोज रहलै की सब कथी सब कऽ भोज छलै
पूड़ी सब्जी आलू गोभीक सब्जी छलै मिक्स वेज छलै पनीर रायता रसगुल्ला ब्लैक व्वाइट दुनू
तहन तऽ थै थै भए गेलो
हँ
अपना अंगनासँ सभ गेल छलै भोज खाय लऽ की
हुँ
केँ सब गेल छलै भोज खाल लऽ मतलब ओहो नन्दनीयो सब गेल छलै की
हँ हँ नन्दनीओ सब गेल छलै पुरुषोत्तम गौतम पुरुषोतम गौतम सुन्दरम
आगा तऽ रस्तमे जायमे दिक्कतो भेलै थालो थाल छलाह
हूँ पानि लागल छलै
कतऽ
एहि बाटे गेल छलियैन एहि रास्ता बाटे
हाँ पानि तैयो हँ कोनो बाटे जेबहिन तऽ पानि तऽ लागले रहितौ
हाँ दुनू बाटे पानि रहबे करतै
एहि बरा बड़ पानि जे छै कनि जे छै कम चौक पर बाटे जाथिन रहै तऽ कनि कम पानि लागल मिलतौ पाछू बाटे गेल हेबिहीं तऽ बहुत झझरि खेलाय वला पानि भेल हेतौ
हाँ पाछू बाटे पानि बहुत ज्यादा छलाह
वर्षा जे छै एकदम खूब करकराके भेलै भरि दिन की
नहि कनिये मनि भेलै एक बेर कनि भेलै जोरसँ
हूँ
आ तकर बादसे कनी मनी होइते छै हूँ
लाइट सब लगे हमरा होइ या कतहु शॉर्ट सर्किट रहै तें कटल छलोहु आब आबि गेलो
हूँ मेघ लागै छै कि बस
भोजमे जे छै रसगुल्लास सब जे जतेक खाइ छलै ओतेक छलै कि किछु लिमिट छलै
नहि जे जतेक खा सकैए सभकिछु मिक्स वेजसभ सभकिछु
पनीरो सबके सब्जी छलै
हूँ
पूरी छलै हूँ पूरी छलै आलू कोबीके एगो सब्जी कहलिहीं एगो मिक्स- -भेज छलै एगो पनीरके सब्जी नै रसगुल्ला ललका उजरा दुनू रसगुल्ला अपन छले जे जते खा सकेऽ दही चीनी सेहो रहेै ने
हाँ आ जिलेबी भी छलै
जिलेबी से ए-पूरा एकदम रहै तहन भोज बढ़ियाँ छलै
हाँ हाँ बहुत सुन्दर बनलो बहुत नीक छलै
बनलो बढ़ियाँ छलै आओर खाइ सभमे ओतऽ दिक्क- दिक्कत भेबो केलै कि रहै टेन्ट-टेन्ट सब टाइट
नहि उपरमे हमसभब छत पर खेलियै
अच्छा छते पर खुआबै छै
हाँ
पूरा गाँंवके लोग गेल हेतै
हाँ पूरा गाँंवके लोक
हूँ तन तऽ बढ़ियाँ छो ई सब तऽ हिमांशु टूटू सब नहि गेल हतौ कारण एकर सबकें जनउ भेल छै ने एक साल नहि खेतै भोज
हाँ ई दुनू भाइ नहि खेतै एक साल
नीरज राय नहि एलखिन गांव कि ओ गेल हेथिन
नहि कहाँ नीरज भाइजी नहि एलखिन
हूँ नहि एलै तहन कोनो दिक्कत भेल हेतै बाँकी आओर कहिन की सब करै छिहींन पढ़ाइ लिखाइ चलै छै कि नहि
हुँ चले छै एगो क्लास लै रहल छी
कोन चीज केँ कलास लैय छही गे
ए एन एम कऽ
ए एन एम कऽ केँ करबै छै कलास
ओ ऐप छै एगो
तऽ बढ़िया छै मास्टर मतलब ऐप सब पहिले देखलही कत
हँ खूब नीक सबकिछ देख लेलियै
नीक मास्टर छै कि नय ए एन एम केँ क्लास मे मतलब की पढ़ेतै जे ए एन एम केँ छै उहो
सब्जेक्ट छै नऽ सिलेबस छै नऽ एकरो
तऽ ओ कॉलेज वला नय कराबै छै कोनो ऑनलाइन क्लास सब
नय कॉलेज वला कऽ ऑफलाइन छै
अच्छऽ ऑफलाइन क्लास छै तऽ
हुँ आ तहियो मऽ हमर सभ कऽ सेशन एखन लेट चैल रहल छै
अच्छऽ अच्छऽ ए एन एम केँ जे छै तऽ उ कै साल कऽ कोर्स एखन होइ छै
दू साल कऽ नय ए एन एम होइ छै दू साल जे एन एम होइ छै तीन साल
ए एन एम दू साल जे एन एम दू तीन साल तऽ एय मऽ कते रुपैया मे क्लास देय छौ
ई वला हमर एखन जे छै नो सौ सनतानबे रुपैया छै
तऽ ई क्लास केँ वैलिडिटी जे छै कतेक दिन तक रहतौ
ई फर्स्ट ईयर कऽ छियै यानि एक साल कऽ पूरा एक साल कऽ छै ई
पूरा एक साल कऽ छै मतलब नो सौ सन्तानबे रुपया मऽ सिर्फ एक साल कऽ कोर्स करेतै
हँ
फेर जेना सेकेंड ईयर कऽ तोरा करैय कऽ रहतौ ओहि कऽ लेल फेर तोरा दोसर क्लास लिअ पड़तै
हँ पर सेकेण्ड इयर मऽ ऑनलाइन नय नऽ करबै
अ ओ
सेकेण्ड ईयर मे जे छै नऽ ऑफलाइन क्लास करऽ पड़तै कियाकि सेकेण्ड ईयर मऽ नऽ कोनो बुक नय रह तै हमरा सब कऽ
अच्छऽ प्रैक्टिकल रहतै खाली
हँ प्रैक्टिकल रहतै आओर जेनाकि जेना नर्ससब नय लड़की सब आबै छै पुछै लऽ ककरा घर मऽ की केना छै ईसब चीज कऽ
अच्छऽ
तऽ ओहै चीजसब हमरा सभ कऽ बतैल जेतै आओर जखन प्रैक्टि आ जखन ई सब चीज भए जेतै कनि दिना आओर क्लास कए लेबै तकर बाद फेर ओसभ चीज करबेतै
बढ़िया छौ क्लास नीक सँ करै कऽ चाही
हुँ ओना अपनासँ भी पढ़ै अपना से भी पढ़े छियै तऽ समझै छियै इ सर केँ क्लास जे छै नऽ एगो दूगो वीडियो अपलोड छै पर ऐप पर
हँ
बुझ बुझलियै
बढ़ियाँ छौ जे एप पर एवलेबल छै तऽ औ पहिले ओकर पांचगो सातगो क्लास यूट्यूब पर वला देखलहींन तकर बाद अपन करियौहन आओर की
हाँ एकर जे अवलेबल छै ने ई वीडियो सब दूगो चारिगो देखलियै वीडियो चारिगो तऽ छबे करैऽ चारु वीडियो देखलियै तऽ मतलब हमरा समझमे आबि गेलै जे की केना छै
तहन तऽ बढ़िएं छो आओर कहिन जन्माष्टमी सबमे जबो करबहिन कन्है की नहि
नहि की जेबै जन्माष्टमीमे
तोरा कोन कहै छौ मम्मी सब एत्त रहबे ने करतौ जन्माष्टमी जाबहीं तइयौ तोरा सब गाँवमे तऽ पाबनि बढ़ियाँ सऽ होइ छौ ने जन्माष्टमी वला
हाँ जन्माष्टमी कन्हैके तऽ फेमस छियै
जन्माष्टमीमे तऽ मेला सभ लागै छै ने ओतऽ
हूँ दू तीन जगह
वहाए नऽ बाऽ तोहर एखन बजेबे करतौ कहतौ आबै लाऽ
हूँ ओ तऽ कहबे करथिन आबै लाऽ इस्कूलके छुट्टी सभ हेतै तखने नऽ जेबै
जन्माष्टीमे तऽ दू दिनक इस्कुलमे छुट्टीऽ देबे करतौ ने
आ फेर जाइ आबैयके भी रहै छै ने
छुट्टी नहि देतै तऽ कहिया छुट्टी देतै पाबनि तिहारमे ने छुट्टी होइ छै
हाँ अगर ओहिमे छुट्ट- -ट्टी देतै तब तऽ हेतै तऽ चलि जेबै आ छुट्टी नहि देतै तऽ छुट्टी नहि लेबै कियाकि हमर थर्ड- -सेमेस्टर वला अभी फोर्थ सेमेस्टर वला एग्जामो सब हेतै
तऽ इस्कूलमे तोरा सभके छुट्टी लैके लेल की करऽ पड़ै छौ एप्लीकेशनसभ लिखि कऽ दिअ पड़ै छौ की
एखन तक तऽ नहि दै छियै बस कहि देलहुँ जे एते दिनसँ एते दिन तकके छुट्टी चाही
ओना जे छै आगू प्लान छै कि मतलब ए्लीकेशन सब लिख कऽ देबहीं तहन छुट्टी मिलतौ
हाँ मतलब कि आब कहलखिन हन एक ग्रुप बनलै हन व्हाट्सअप पर
की नाम सऽ ग्रुप बनलै वाट्सएप पर
स्कूलके रेडियएंट अेकडमी टीचर्स और पेरेंट्स दुनूके अलग अलग छै
अच्छा ओहिमे इन्फोर्मेशन सब सब दै छै ने
हाँ
क्लास तलास बढ़ियाँसँ लै छिहींन बढ़ियाँसँ पढ़बैत छिहींन बच्चा सभके
हूँ नीकसँ पढ़बै छियै सबस मेन बात देखियौ एतय की छै गाँंव छियै ई ओते ज्यादा केकरो सबस मेन ई छै ने होमवर्क बनाक जल्दी कियौ बच्चा नहि आएत आठ
होमवर्क बनाके नहि आबै छो तऽ ओकर इलाज बढ़ियाँ सऽ करहीं बच्चामे ज्यादा डर नहि रहतै मास्टरके ताबत ओ होमवर्क थोड़े कए कऽ देत एकर मतलब भेलै जे मास्टरके डर बच्चामे नहि छै
हमर सबसँ अगर पता छै अगर इस्कूलमे ककरो सबसँ बेसी डर छै तऽ हमर अनुपम मामाके
हम जाय क्लासमे जैय क्लास मे हम चलि जाइ छिय ओइ क्लास के बच्चा बाजै नै छै
नै तऽ एहनो डर नै होइ छै ह बच्चा आतंक लए के बच्चा पढ़ए नै पाबै
नै पर बड़का बच्चा सब के एते डरा क राखने छियै कियाकि ओ सब बहुत बदमाश छै फोर फाइब वला बच्चा सबके जब बाँकी इसब तऽ नॉर्मल अपन छै पर तैयो जेना छोट बच्चा छै ओना आबै छै सबकिछ छोटका बड़का ए बी सी डी एकसँ एक सए वनसँ हंड्रेड तक। ओसँ कऽ कऽ क इंग्लिशमे कऽ कऽ क सीख रहल छै,
हूँ आओर मा मास सुति रहलै की
हँ नानी तऽ सुति रहल।
नै तऽ नीचे मे सुतल हेतै बरषामे तऽ छत पर नै गेल हेते सुतय लऽ। दुआरे पर दुआरे पर सुत रहताय
हूँ बौवा यैघर मह
भोज खायके जाबेत रहै ताबेत इसब फोफ काटै छलौकी
नै जागले छलए मोबाइल देखै छलै सब एलियै तकर बाद एखन शायद जागले हेतै परणानी लागैया सुति रहल हेतै।
तऽ कोनो बात नै सोतलै तऽ रह दि नै तऽ दस मिनट मास होतै फेर दस मिनट तोरेसँ तियाल बाह छै,
हूँ।
कटहर सब खूब खाइ छऽ कि नै
एखन नै पाकलै हन एकके गो पाकल छलै।
आओर दोसरो पाकतौ तऽ ओहोमे हिस्सेदारी है तो की
हँ हमरा दबे करै छथिन,
अचछा तोरा दबै क तोरा मानै छौ।
हँ मानै छथिन हमरा मामी बेसी मानै छै,
ई सब बजाय क्लास तलास करै लए जाइ छै रेगुलर कि नै
हिमांशु तऽ रेगुलर नै देखै छियै टुक टुक अपन जाइ छै,
रेगुलर किया नै ओ तऽ ओकर त आओर रेगुलर जाय छै ओकर तऽ क्लास मतलब पूरा आओर सीरियस बला छै न
आई टी आइ वला एग्जामी इ नै देलक हन तऽ ओकर सबकिछ भऽ गेलै ने
ओ भेलै लेकिन ओइमे एडमिशन नै ने करेतै ओऽ ककरो भए जेतै ओ देलकै तऽ ओ काउंसलिंग करेलकै तऽ ओइमे तऽ नाम तऽ आबि जेतै लेकिन ओ नै जेतै
नै जेतैऽ तब एकरा क्लास डेली करै लए जाइके चाही नऽ
जबे करते कि बन्द हेते तें नै जाइत हेतै हमरा लागैया
बन्द तऽ भेल छलै पाँच दिनक छुट्टी देने छलै।
ओ तहन जे होई पता नै देख ठीक, काटि क फेर करै छियौ एक बेर।
तब करियौ।
हँ ठीक छै काट कऽ करै छी।